हा बेटा, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल, कीअं आहियो?
बढ़िया बढ़िया, तहां कीअं आहियो।
हा मां बि सुठी आहियां, हम्, छा ता क्यो?
किथां पिया ॻाल्हायो? मां त वेठी आं बसि।
अच्छा, मां कानपुर मां ती ॻाल्हायां, तां काथां ता ॻाल्हायो।
मां, जयपुर मां।
अरे, सुठो जयपुर मों, बढ़िया। जयपुर त ॾाढी सुठी सिटी आहे।
हम्म, कानपुर में बी मुंहिंजूं, भेण जूं निणानूं रहंदियूं आहिनि, पंज। पंज, पंज ई कानपुर में रहंदियूं आहिनि। मुंहिंजी न, मुंहिंजी भेण जूं निणानूं पंज।
अच्छा अच्छा।
हम्म हम्म। गुच्चे, गुजैनी में रहंदियूं आहिनि के किथे हाणे उननि जो त मुखे वधीक ख़बर कान्हे, हम्म, भेणयूं निराणू। हुअं इन त ख़बर कान्हे वधीक।
हा हा, त ईंदा आहियो कि न ईंदा आहियो।
न न, मां कॾी आई न, हुननि ॾाढा दफ़ा मुखे चयो आ।
ह।
आर्य नगर में बी रहंदी आ हिक।
अच्छा।
त ॾाढा दफ़ा चयो तनि, पर मां आई कान आहियां कॾी, हू ईंदियूं आहिनि। हिते मिलण थी वेंदा, अमरापुर ते ईंदियूं आहिनि।
अच्छा अमरापुर ते, कोई रहंदा इनि छा अमरापुर ते?
न, अमरापुर ते स साईं टेऊंराम जी दरॿार आ न।
अच्छा अच्छा, उते दरॿार लॻदी आ।
ॾाढी बढ़िया।
अच्छा।
त साईं टेऊंराम हा, साईं टेऊं, अमरापुर अमरापुर दरॿार।
अच्छा अच्छा, अम्
त हा पो उते मेलो वेलो लॻंदो आ साल साल में अप्रैल में
अच्छा अच्छा अच्छा मंदी हूंदी साई जिन खे साई जनन खे मनदा हूंदा
पो हा ईंदियूं आहिन उहे त आए न हा पो मिली वठंदा आहियूं त पो छा वञी कयूं? पो शादी वादीअ जो चवंदियूं आहिन पर मां कॾी वई कान आयां
अच्छा छो निकरंदा न आहियो छा वधीक
न निकरंदा त आहियूं पर हाणे मुंहिंजो अचण ई न थींदो ऐं जंहिंजूं निणानूं आहिन, उहा बि वेचारी भेण मरी वई त पो हा कैंसर थियस ह असां त राधा स्वामी आयूं राधा स्वामीअ जो नाम वरतल आ मुंहिंजो
अच्छा राधा स्वामीअ जो नालो वरतो थव हा राधा स्वामीअ में छा थींदो आ? मां चयो मुंहिंजे घर में बस, हुअं त सावरा आहिन पूरा लेकिन असां बस मुंहिंजा ॿ ॿार आहिन मां वट
आवाज कटजे थो
कटजेव थो आवाज़
हा हाणे
अच्छा अच्छा अचे थो न ससु सहुरो त ख़तमु थी विया क ॾाडो टाइम थी वियो त पंज ॾेर ॾेर ॾेराणियूं आहिन असां पाण में निणान कोने निणान कोने बस पंज ई आहियूं त चार त उते ई रहंदा आहिन गोविंद नगर में, हिकड़ी मां हिते प रोड ते रहंदी आयां और बस त सब मुंहिंजो मतलब मां मुड़ुसु और ॿ ॿार मिली करेे बाक़ी सभ हुते आहिन ससु सहुरो त कोविड में ख़तम थी विया हुया त सहुरे सहुरे खे बि मुंहिंजे कैंसर हुयो त उहो बि ख़तम थी विया त टाइम थी वियो आ वधीक लेकिन हाणे त बस असां ई पंज ई ॼणा आहियूं पाण में थी वेंदो आ मुंहिंजा सावरा बि हितेई त उ बि पेका बि हितेई तां ॿुधायो तां काथे जा कीअं आहे
मसां मुंहिंजा पेका त बड़ौदा जा आहिन
अरे वाह बड़ौदा जा आहिन
हा गुजरात ऐं साहुरा त हिते ई आहिन जयपुर में ॿ ॿार ॿ आहिन मूंखे भी। हिक छोकरो हिक छोकरी
हा मुंखे भी हिक छोकरो हिक छोकरी आ। छा कंदा आहिन
दुकानु आहे हा छोकरे जी शादी थी वई पो भी आहे ऐं छोक छोकरीअ जी बि शादी थी वई। पहरियों चाइना रहंदी हुई हाणे अजमेर अची विया आहिन कोविड खां पोए।
अ अच्छा।
छोकी कोविड उते ई थियो न चाइना में ई वधीक त हुतां अची विया त पोइ वरी व्या ई कान।
न सही आ भैया पंहिंजे हुते रहो त हे बि ठीकु आहे। कम कार हिते ई कई वठो न।
हा। सही ॻाल् आ हम्
हम। हम। त मतिलब जिम्मेदारियो सां मुक्त।
मुक्त थी विया आहियूं। मुक्ति छा जेतिरो वधीक वॾो थिए। ओतिरो वधीक फासजे माण्हू।
हा। हे, त आहे भई चइण ई वरी ॻाल्हियूं आहिनि थींदो ना आहे। आहे की न। ह, च। हा भाई लेकिन मूंखे तव्हांजो जयपुर ॾाढो वणंदो आ भाई। मांह हिकरी बि दफ़ा आई। हिकरी दफ़ा आईं आहियां वधीक न आईयां। लेकिन मूंखे वणंदो आहे ॾाढो। हिकड़री बार आई हुअमि त हिते अ श्याम खाटू जे मंदिर वग़ैह।
सही। अचो घुमण असांजे घर अचो मूंखे फ़ोन करे अचो।
हा। बिल्कुल बिलकुल जॾहिं ईंदुमि त ईंदुमि मांव तव्हां ॾे। हे। हलो हे त थी वियो न की। कल्ह केरु आहे कंहिंसां मिली था सघूं। लेकिन। अ जॾहिं कॾहिं बीहर आयास त ज़रूर मिलंद वआ मिलदमि।
हम। हम
ईअं वणंदो आहे बाक़ी त। कॾहिं एॾो हूअं ई हाणे निकिरनो वधीक थींदो न आहे भाई। घर छॾे, छॾे हल पोइ अची के पर हीअं लॻंदो आ वधीक ई कमु आहे। घटि कोन्हे हं हं
सीॻालहि आहे।
हिन हई, हा पढ़नि था आॼा त ॿार मुंहिंजा। अॼा अॼा पढ़ाई हलनि ई थी हुननि जी नंढा आहिनि मतलबु हेॾ। ऐॾा वॾा न आहिन हिन नि जा।
हम, हम।
हा। अंजा त आहे भई हलंदो रहंदो अंजा त जिते ॿार व वॾा थियन। कमाइनि लिकिन। आहिनि की न आहे उ आहे हम इअ न इल।
भाई सभु छा कंदा आहिनि?
पोइ थोरो ट्रेडिंग जो कम आहे हू करंदा आहिन।
अच्छा कपिड़े जो?
न न कपिड़े जो न आहे उह पॉलिथिन वग़ैरह जो आहे। हुननि जो कमु आहे हुन जो हा हम। हुननि जो ई कमु आहे त थोरो घणो ओ हलंदो रहंदो आ। बसि ईअं ई कम हलंदो आ।
हा बसि साईं हलाये।
ऐं हलाए उहो ई आहे बसि साईं हलाए जीअं करे हलाए।
हा।
आहे की न आहे सुख सां हलदो रहे सभु शइ हूं तव्हांजो सभु कीअं आहे, छा कंदा आहिनि सभु?
असांजो त दुकानु आहे।
अच्छा, छा जो क
हा कपिड़े जो दुकानु आ ॿाहिरि जा एक्सपोर्ट जो ईंदो आ न।
हा हा,
त असांयो सर्दीअ में वधीक सीज़न हूंदो आ।
अचछा।
गर्मीअ में बि ईंदियूं आहिनि ॿाहिर जूं चादरूं ऐं कालीन हा पाइदान ॿाहिरि जा सुठा सुठा ईंदा आहिन।
अचछा हे कमु तव हिते हिकड़ी कोई गांधी बाज़ार हुई, अ काएं जब असां आया हुयासे त हुते घुमयासे को हुते कोट अलाए कहिड़ी हुई जयपुर में हुते कॉटन जा कपिड़ा ॾाढा सुठा हुया।
अच्छा बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार।
हा हा ईअं ई कुझु हूंदी। हा मूंखे गांधी थी यादि अचे त हा हो हा, त हुते कॉटन जा कपिड़ा असांजे ॾिसया जे हू बिल्कुलु बढ़िया वठी आयमि त सुठा निकतासे। गर्मियुनि जे वास्ते सां त ॾाढो सुठो हुयो।
हा हिते कॉटन जो ॾाढो हलंदो आ न। चादरूं सुअॻा सभ सड़ियूं वारियूं। सभ बंदे जी जूं
हा हूस हो उओ शइ सुठी लॻी मतिलब हो बढ़िया लॻे पियो। या मुंदि मुंदि कुल हो सभु थोरो घणो असांजे वरितो हुयोसे त अ ईअं ई बस घुमी के ट्रे चारि ॾींहं रही के अची वियासे। हा हा हुते पो हुते खाटू श्याम हे हो थोरो घणो पो अॻिते निकितासीं।
हुते मञियल आ असां वटि असां बि वेंदा आयूं कॾहिं कॾहिं वेंदा आयूं पर रोज़ त वञनो नथो थे असां जयपुर खां सौ किलोमीटर आहे।
हा हो त मूंखे ख़बर आहे की जयपुर सां अॻिते आहे।
हा हा, सौ किलोमीटर पएंदो आ।
हा उ रस्तो हुयो सिम चङो परे वियो।
हा,
हा, इते चङो परिये हुयो असां वियासे न त ख़बर आहे की त चङो परिये हुयो।
हा,
पो हुतो वरी पैदल हे सभु त ईअ तव्हांजी पोटी केतरी नंढी आहे?
नंढी आहे, पंजे साले जी आ अञा त। हूं,
हूं अच्छा सुठो आ। और तहांजी नूंह?
नूंहं आहे घर में ई वेह आहे कयल त आहे एम बी ए कयल आहे पर कुझु कंदी कान्हे घर में ई आहे अञा।
अच्छा हा जिताई ॿारि आहे वधे तॾहिं त माण्हू अॻिते वधे।
हा इंटरकास्ट जी आहे मुंहिंजे पुट लव मैरेज कई वई
अच्छा सिंधी न आहे?
सिंधी न आहे मार
मारवाड़ी अच्छा हुते ई जयपुर जी अथव?
न सीकर जी आहे जीन माता जो मंदर ॿुधो अथव? उन्हनि जे उन पूजारनि जी छोकिरी आ।
अच्छा पुजारी न जी।
हा पुजारीन जी। हूं हूं।
हे बि सुठो आ हेई। जैसा लेख लिखल आहे। उवो
हा उहो ई थो मिले बस जेको कर्म में लिखियल आ।
हा जो लेक आहे जो लेक आहे असां असांजे में लिखल आहे। कर उो ई आहे और भॻवान करे जो बि जो बि अचे भई सुठे सां रहे और छा खपे माणू। हा हे हे ई सभु शयूं आहिन।
हा-हा
ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सभु ठीकु आ कम कार थी वियो बस। हाणे छोॾो घणो स्नानु वनान करणु बाक़ी आ अञा पर।
अच्छा- अच्छा हा सही आ सभिनि जे घर जो पंहिंजो पंहिंजो आहे न।
हा सही ॻाल्हि आहे सुबुह जो मुंहिंजो घोट टिफिन फिन खणी वेंदो आहे न त सवेर ठाहिणो पवंदो आ।
हा- हा उहो टाइ त पहिरणं रोटी पाणी ह हा।
हा
उहो ई आहे न भई पहिरियों कम कार जो आहे त पहिरियों कम कार। हा हे ई आहे। पोइ भैया लॻो ॿिए कम ते पहिरियों जो ज़रूरी आहे उहो ख़तमु कयो। सुठो बि आहे सुबुह